हँ की हाल
हँ प्रणाम सखी की हाल चाल हो रहल
बस सब नीक छैय अइसने चाय बनाबै जा रहल छियै अहाँ पियब
हँ भेज देतै तऽ हम पिए लेबै कि
तऽ जरूर आयब अहाँ उक व बोल आओर बताउ
आर सब तऽ नीक छै सकी अपन कहू की हो रहले हैन अभी
बस तनी बैठल छियै तऽ सोच ले छियै कि अहाँसँ बतिया ली ढेर दिन भऽ गेल अहाँ से बात करल
हँ एकटा बात कहे केँ रहल मोन मे आयल तऽ सोचली कि अहाँ से बात करू
हँ बोलू नऽ
कही घूमे केँ चलब की
हँ ई
घूमे फिरे लेल बड्डी मन करै छै एकदम
नऽ नऽ ई तऽ बड्ड नीक विचार छैय अहाँकेँ चलू तनी घूम फिर केँ मन हल्का हो जाइ छैय जे आदमी घुमे फिरेकेँ तनी नवा नवा जगह घुमे से तनका मन हलका होबै छैय
वाली जिन्दगी मे फुर्सत कते मिलै छैय ऑफिस केँ काम घर केँ काज एकटा मे ओझरा केँ रह जाइ छियै
हँ ई तऽ अहाँ सही कहैय छी
मुदा इ सब की बड्डी दिन से सोच रहले छी कि कतो बाहर घूमे केँ जाय
ओ चलू
मन एकदम भारी हो गेल छै
हँ तऽ ई तऽ अहाँ ठीक गप कहि रहल छी से हमरो कतेक दिनसँ इच्छा अछि जे कतहु शान्त जगहपर जायब मुदा कतय जायब अहाँकेँ दिमाग मे कोनो जगह छै अछि
हम तऽ कहे छीयै जे ई बार हमस कोनो नीक जगह पे चले केँ चाहि जैसे हिल स्टेशन पहाड़ी वाला इलाका मे चले चाहि की कते दिन से हमरा बर्फ देखे केँ मन करे छै ऊचे ऊचे पहाड़ उहाड़ देख देखे केँ मन करै छै पहाड़ केँ बीच मे समय बिताबे केँ मन करै छै शिमला मनाली चलबै की
हँ ई तऽ शिमला मनाली गे बबुआ ओतेय तऽ हरदम भीड़ रहैत अछि हमरा ओहि भीड़ भाड़ से दूर कोनो शान्त जगह पसन्द अछि आओर फेर हमर मन तऽ मिथिला केँ गाम घर मे बसी लगत अछि नऽ हम सोचि रहल छलियौ जे एहि बेर अपन गाम केँ कात कात कोनो ऐतिहासिक ठाँव पर चली
हँ गाँंव केँ बात तो सही कहै छियै कि गाँंव केँ बात तऽ बहुत निराला होइ छैय मौस शान्तियो बड्डी मिले छै गाम तऽ हम सबकेँ पावन ती तीरथमे जाइ छियै
हँ
अब घूमे छी तऽ कहूँ नव जगह चलू ने अहाँ तो हमर गाँम परम्परा केँ बात कऽ रहल छी तनी सोचू ओहि ऊँची पहाड़ पर ठण्डी हवा केँ बीच हाथ मे कड़क चाय केँ कप होयकेँ चाही कितना आनन्द होई
अहाँक बात नीक अछि मुदा अपन मिथिला मे की कम सुन्दर सभ जगह अछि जनकपुर चली ओतय जनक जानकी मन्दिर देखब ओहिठामक पोखरी सब देखब फेर केतहु दार्जिलिंग के कात चली जाइत छी ओतय पहाड़ो भेटत आ अपन लोकक कनि नजदीक हुअत
दार्जिलिंग विचार खराब नय छै ओते से कंच जगह के सुंदर दृश्य देखै छियै चाय के बगानो छै ओहिचा ओहि आ हम सभके बड़का गप हो जयते मिथिला सब बहुत बेसी दूर नहि छै
हाँ
हमसब ट्रेनसँ आरामसँ जा सकै छियै की
हँ हँ हमरा तऽ या जादे दूर नय छै हमरा लगैत अछि जे पाँच छे दिनक समय काफी रहत अहाँ अपन ऑफिससँ कतेक दिनके छुट्टी लेब
हमर ऑफिस से एक सप्ताहके छुट्टी आरामसँ मिल जाइत छै मुदा हमर बजटके ध्यान रखड़ रखयके पड़तै एहि मासमे हमर केनि बेसी खर्चा ना भए गेल तऽ कोनो एस एहन योजना बनाउ जे बजटमे होइ जाय आर मौजो पूरा होय जाय की
आ बजट के चिन्ता नहि ही करू दार्जलिंग मे कत के एहन होम मे अछि जे बहुत सस्ता आऔर नीक होइत अछि ओताय के स्थानीय लोग बहुत नीक होइत छथि भोजनो नीक भेटाइत और होटलो के भारी भरकम खर्चा बच जायइत
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर विचार छै होटल ह होटल रेस्टमे रहलसँ ओहोके संस्कृतिके बुझब बुझैके मौका मिली आ हमरा ओ स्थानीय खाना जैसे मोमोज आर थुप्पा थुप्पा खाय के बड़ मोन होइ छै
अहाँ तऽ बस खाय पियए के बात करैत रहू मुदा दार्जिलिंगके सङ्ग सङ्ग हम सोचि रहल छलहुँ जे अपन मधुबनी या दरभंगाके किछु खास ठाव के सेहो जोड़ी ली जेना मंगरौनी के बाबा कपिलेश्वर स्थान राटीके मैथिली पेन्टिंग संस्थान ईसभ देखय से मनके बड़ से शान्ति भेटत
अहाँके गप मानि ले गेलहु अहाँ अपन परम्परासँप खन कखनो दूर नहि भऽ केले छियै ठीक अछि हमसभ ओकरे अपन प्लानमे शामिंग कऽ लेब पहिले गाम के दर्शन फेर पहाड़ के शर
हँ तब अब ई ठीक भऽ गेल आब कहू जे तैयरी कखनसँ शुरू करी कपड़ा लत्ता की की लेब ओ तहिमे मौसम केहन रहत
जून जुलाई के महिना छै तऽ दार्जिलिंग मे अल कता वर्ष भऽ सक छै वर्षो हो जाइ छै कभी कभी होइज
आना
हमरा सबके छाता और रेनकोट अवश्य रख लेबे के चाहि की नहि तऽ बारिश उरिश होतेै तऽ कहाँ पर एतेै आदमी छाता ऊता
हँ न न ठीक छै हमे रख लेब एकटा रेननकोट आर एकटा ई ब छाता
हँ ओते साँझके कनि ठंडा भी लग सक रहले हे तऽ एक दूगो जे हल्का स्वेटर या सॉल भी रख लेबे के
सेहो रख लेब हँ ई तऽ बहुत जरूर छै और सर्दी खासी के दवाई ओ आर एस आओर किछु जरूरी प्राथमिक चिकित्सा के समामान सेहो राखि लेब यात्रा मे कखनो ककरो तबियत खराब भऽ सकैत अछि
हँ स सचमुच बहुत समझदार छी हम ते बस फोटो खिचाबे ले नीक कपड़ा के सोच रहल छियै अहाँ पूरा घर मुखिया जहाँ सब तैयार के सोच रहलो छै
कनो कखनो कखनो जिम्मेदारी जिम्मेदारी अ सेहो जरूरी अछि ने गी कैमरा के इन्तजाम भऽ गेल अहाँ के भाय लगा एकटा नीक डी एस एल आर कैमरा छै ने ओकरा से कहि के माँगी लेब पहाड़क दृश्य और मिथिला के कला के फोटो बड़ा नीक आवत ठीक छै गीता
हँ ठीक कहै छियै हँ अपन भाय ले गप कऽ लेब ओ कैमरा दे देत की
हँ तऽ अहाँके भााय छियथिन तऽ नहि देथिन की दे
आओर हम अपन भाय से मोबाइलो सेहो एक तऽ रील बनाबे ल लेले ती अहाँके कनियाँ पोस्ट देब पड़ै छी पड़त ठीक छै
गे बबुआ हमरा ई सब रील्स विल्स नी आबेत छै हम तऽ बस ओताे शान्त बैठ के प्राकृतिक के निहारब
एकटा गप कहू
हँ कहू न
हम कते कतको जगह घूम ली मुदा अहाँके संग घुमे लेल जे आनन्द छै ओ कतहु नहि अहाँ हर चीजके गहराइसँ देखै छियै
घुमबाक मतलब सिर्फ फोटो खिचाब नही होइत अछि घूमयक मतलब अछि अपन मन के नव ऊर्जा देब जब हमसभ अपन मिथिला के धरोहर देखैत छियै जेना ओ पर प्राचीन पोखरी ओ सदियोय पुरान मंदिर ओ गामक चौपल ते हमरा सबक गर्व होइत अछि जे हम एहन पावन भूमि पे जन्म लेलहु
अहाँ ठीक कह रहल छियै हम शहरमे रही केसँ बि बिछड़ि गेल छलियै अब अहाँ वाला समय मे हम अपन बच्चा सबके इहो अपन गाम घरके दर्शन कराब
हँ ई बहुत जरूरी अछै आ बापू हम सब टिकट बुक कयले छी कोनो नीक ट्रेन देखू जे दरभंगासँ सीधू सीधे न्यू जलपाइगुड़ी तक जाइत हो
हँ हम एखने आ
आई आर सी टी सी ऐप पर चेक करै
हँ एपमे देखै छियै सीट हइ कि नहि हइ ओकरामे मिलै छै कि नहि मिलै छै
हाँ
एहो एकटा ट्रेन अ छी जे रात मे खुलै छै आओर भा भोरमे पहुँचाबै छै ई सब लेल नीक रह छै नीक रहतै
हँ ई उत्तम आ छी राति भरी सूती के यात्रा भऽ जायइत आ दिन भरि मे हमसभ घुमब शुरू कर कऽ देब
ठीक छै ठीक छै तब इहे बात के विसा विस
विचार करू अपन हँ आ बता देब हमरा के ठीक छै
ठीक छै तऽ फीर तिकट उकट बुक करै छी लेल ठीक ने
ठीक ठीक
ठीक छै